नमस्कार मित्र।
नमस्कार-नमस्कार सब ठीक छी?
सब ठीक छै।
आय हम रोजगारक विषय पर चर्चा करय चाहे छी कियाकि ई विषय प्रत्येक युवा परिवार आर समाजक विष भविष्य से जुड़ा, सीधा जुड़ा रहय छै।
बिल्कुल-बिल्कुल।
हेलो।
हेलो।
हुँ।
बिल्कुल सही कहलिए रोजगार केवल आय अर्जक मध्यम नहि बल्कि सम्मान, आत्मनिर्भरता आ सामाजिक स्थिरता आधार सेहो होइत छै।
सच कहूतो आयुक समय मे बहोत रास युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करला बादो उपयुक्त रोजगारक खोजमे संघर्ष करि रहल छथिन।
हाँ, बढ़ेल जनसंख्या, सीमित अवसर। आब बदलै तऽ आर्थिक परिस्थिति, एहि चुनौती के कोरा जटिल बना रहल अछि।
हमरा लगै छै जे रोजगारक समस्या केवल नौकरीक कमी नहि, बल्कि कोशल अवसर विषयक अन्तर सेहो छै।
सही कहलियै बहुतो बेर उद्योग सभके, कुशल कर्मचारी नइ भेटैत छी, आ दोसर देश युवा रोजगारक खोजमे भट भटकैत रहैत छथि।
काइल हम एक रिपोर्ट पढ़लिए, जाहिमे कहल गेल छल जे भविष्यमे डिजिटल कौशलक मांग बहुत तेजी से पढ़त।
बिलकुल तकनीक, किरित्रिम बुद्धि डिमता, उं-उं, डेटा विश्लेषण, जिडिटल स्वा क्षेत्रमे नाव अगर लगातार पर पेदा रहऽ छि।
सच कहूँ तऽ आब केवल डीग्री पर्याप्त नहि रहि गेल छै। बल्कि व्यावहारिक कौशल सेहो आवश्यक भए गेल अछि।
हाँ, रोजगार बाजार आब एहन व्यक्ति के पारथमिकता दैत छै। जे समस्या समाधान, आ नवचारक क्षमता राखैत होय।
हमरा लगे छै जे, स्वरोजगार सेहो रोजगारक एक महत्वपूर्ण विकल्प बनि रहल छै।
बिलकुल, बहुत युवा, अब अपन व्यवसाय ऑनलाइन सेवा पर, स्टाटप शुरू कर अन्य लोकसभ लेल, सेहो रोजगार उत्पन्न करि रहल छथि।
काली हम एक, युवक कहानी पढ़लिए। छोट स्तर से व्यवसाय शुरू कए, कतेको लोक के रोजगारो प्रदान करे लागल।
ई प्रेरणादायक उदाहरण छै, दृढ़ निश्चय, मेहनत, आ सही योजना से बहुत किछु सँ, भऽ सकैत छै।
सच कहो तो ग्रामीण क्षेत्रमे रोजगारक अवसर बहरिया सेहो बहुत आवश्यक।
सही बात, जे गाममे उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, आ डिजिटल सुविधा बढ़त पलायन कम सकैत छै।
हमरा लगै छै जे शिक्षा व्यवस्था के सेहो रोजगारोन्मुख बनावल जायबाक आवश्यकता अछि।
हँ विद्यार्थी सभ, के केवल सैद्धान्ति की ज्ञान नहि, बल्कि व्यावहारिक के प्रशिक्षण सेहो देल जयबाक चाही।
कलीयामीक विचार पढ़लियौ, रोजगार, केवल जीवन यापनक साधन नहि बल्कि सपनाक उड़ान लेल, पंख होइत छै।
ई बहुत सुन्दर विचार छै। रोजगार व्यक्ति के आत्म-विश्वास, आ स्वतन्त्रता पेदा प्रदान करैत छै।
सच कहो तो बेरोजगारी केवल आर्थिक नहि, बल्की मानसिक तनाव के कारण सेहो भए सकै छै।
बिलकुल एहि कारण, समाज आ सरकार दोनो के रोजगार सृजन, पर विशेष ध्यान देबाक आवश्यकता अछि।
हमरा विश्वास छै जे नव तकनीक, उद्यमिता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भविष्यमे रोजगारक नव द्वार
हँ। ए युवा से जे निरंतर सिखबाक मानसिकता बनायब राखेते बदलैत समयमे साप सकैत छथि।
सही केली रोजगार केवल आयक श्रोत नहि बल्कि व्यक्ति परिवार आ राष्ट्रीय प्रगति के मजबूत आधार सिला होइत छै।
बिलकुल रोजगारक महत्व केवल व्यक्ति धरि सीमित नहि रहैत छै। बल्कि एकर प्रभाव पूरा परिवार, आ समाज पर पड़ैत छै।
हँ जखन एक व्यक्ति के स्थिर रोजगार भेटत छै तखन ओकर परिवारक आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होय लागैत
सही कहलि य रोजगार व्यक्ति के आत्मनिर्भर बनाबैत छै, आ ओकर आत्मविश्वास मे सेहो वृद्धि करैत छै।
सच कहु तो बेरोजगारी कारण, बहुत रास युवा मानसिक तनाव आ निराशक सामना करैत छथि।
बिलकुल एहि कारण रोजगारक अवसर बढ़ा नहि कोनो भी राष्ट्र प्राथमिकता जिम्मेदारी होइत छै।
हमरा लगै छै जे, अब दुनिया बहुत तेजी से बदलि रहल छि जे रोजगारक स्वरूप सेहो बदलि रहल अइछ।
हां पहिने जतय परम्परागत नौकरी के महत्व अधिक छल, अब डिजिटल छे तेत्र मे सेहो अनगिनत अवसर उपलब्ध रहल अछि।
कलिये हम पढ़िलियौ जे बहुत लोक घर बैसल ऑनलाइन काज कय-कय नीक आय अर्जित करि रहल छथि।
सही बात इंटरनेट आ तकनीकी रोजगारक दुनिया के पूरी तरह बदलि देने अछि।
सच कहु त कॉटेनक्रियेशन, ग्राफिकडिाइनिंग, वीडियो एडिंग, आ प्रोग्रामिंग जेकां क्षेत्र के जीस दिन लोक प्रिये भय रहल अछि।
बिलकुल जे युवा समयक संग नाव-कौशल सीखैत छथि। हुनक्यों लल अवसरक कमी नहि रहैत छथि।
हमरा लगै छै जे केवल नौकरी खोजनाइ पर्याप्त नहि, बल्कि स्वयंके योज बनावनीयं सेहो आवश्यक छै।
हँ में योकि प्रतिस्पर्धाके, एहि गुणमे कौशल ज्ञान आ अनुभव बहुतो महत् त्व राखैत छै।
खाली अयमे एक सफल उद्यमी कहानी पढ़िलियौ। जे बेरोजगारी से संघर्ष करैत-करैत, अपन कम्पनी स्थापित कैलेक।
ई दर्शाबैत छै, जे कठिन परिस्थिति सेहो सफलता दिश बढ़बाक के प्रेरणा बनि सकैत छै।
सच कहु तऽ बहुत रास युवा असफलता से डरी जाइत छथि। आ प्रयास छोड़े दै छथि।
सही कहलि य, मुदा सफलता प्राय ओहि व्यक्ति के भेटै त छै, जे लगातार प्रयास करैत रहैत छै।
हमरा लागै छै जे, सरकार निजी क्षेत्र आ शैक्षणिक संस्थान सबके मिलि के रोजगार बढ़ेबाक दिशा में काज करबाक चाहि।
बिलकुल सामूहिक प्रयास से युवा सब लेल बेहतर अवसर तैयार कयल जा सकैत छै।
खाली अय मे विचार पढ़लियौ, अवसर हमेशा तैयार व्यक्ति के पहचाने छै।
ई बहुत प्रेरणादायक विचार छै, तैयारी आ मेहनत सफलता दिस सबसे मजबूत कदम होइत छै।
सच कहुं तऽ रोजगार केवल पैसा कमाबै के माध्यम नहि, बल्कि समाज में योगदान देबाक अवसर सेहो होइ छै।
हँ प्रत्येक के कार्य चाहे छोट हो या पेघ, सामाजिक विकास में महत्व पूर्ण भूमिका निभाबैत छै।
हमरा विश्वास छै जे, युवा सकारात्मक सोच निरन्तर सिखबाक इच्छा आ मेहनतक भावना राखति, रोजगारक बहुत अवसर प्राप्त कर सकैत छी।
सही कहलिये, रोजगार जीवनक स्थिरता सम्मान आत्मनिर्भरता आ राष्ट्र प्रगति के आधार होइत छै। आ एहि दिशमे निरन्तर प्र्यास सफलता तक आवश्यक पहुँचेबैत छै।
हमरा लगैत छै, जे रोजगारक क्षेत्रमें सफल होयबाक लेल केवल ज्ञान नहि बल्कि धैर्य आ निरन्तर प्रयास सेहो बहुत आवश्यक छै।
बिल्कुल, बहुत लोग पहले असफलता देखी के हिम्मत हारी जाइत छथि। मुदा सफल लोक बार- बार प्रयास करैत छथि।
सच कहूऽ तऽ आइके समय मे प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ि गेल छै, जाहि कारण युवा सबके अपन तैयारी आओर मजबूत करबाक आवश्यकता अछि।
सही कहलियै, जे निरन्तर सिखैत रहैत छै ओ बदलैत समयक सङ्ग स्वयं के अनुकूल बना लैत छै।
कल्याणक सफल व्यावसायिक साक्षात्कार सुनि रहल छलहु। ओ कहि रहल छला, जे सफलता रातो- रात नहि आबै छै।
हँ प्रत्येक उपलब्धि पाछा मेहनत संघर्ष आ धैर्या लम्बा यात्रा छिपल रहैत छै।
हमरा लगै छै जे, युवा सबके केवल नौकरी खोजबाक बजाय अवसर खोजबाक मानसिकता विकसित करबाक चाही।
बिल्कुल अवसर बहुत बेर समस्या के भीतर छिपल रहैत छै। बस ओकर पहचानबाक दृष्टि होयबाक चाही।
सच कहु तऽ गामक बहुत रास युवा प्रतिभाशाली छथि। मुदा सही मार्गदर्शन अभाव मे पछड़ी जायत छथि।
खाली हम पढ़लहु जे कौशल विकास कार्यक्रम से हजारो युवक के रोजगार भेटल।
ई बहुत सकारात्मक संकेत छै, कौशल आधारित शिक्षा भविष्यक सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता बनी रहलै।
बिल्कुल। क्युकि अधिकांश आधुनिक रोजगार मे तकनीकी ज्ञान कऽ के मांग लगातार बढ़ैत जा रहल अछि।
सच कहू तो बहुत लोग केवल डिग्री प्राप्त करबाक बाद पढ़नाई छोड़ि दैत छथिन।
मुदा सिखबाक प्रक्रिया जीवन भर चलैत राखबाक चाही। क्योंकि दुनिया लगातार बदलैत रहत छै।
कल्हि हम एक विचार पढलियों जे, अहाँ सिखनाइ बन्द कर देब, केँ पढ़नाई सेहो बंद भय जायत।
ई बहुत प्रेरणादायक विचार छै, ज्ञान आ कौशल व्यक्ति के सदिखण आगां बढ़ाबै छै।
हमरा लगे छै जे रोजगार केवल, व्यक्त्व- व्यक्तिगत सफलता न बल्कि देशक आर्थिक विकास से सेहो जुड़ल अइछ।
बिलकुल जतेक बेसी लोक उत्पादक कार्यमे जुरैत ओतेके राष्ट्रक प्रग ति तीव्रता होयत।
सच कहु त आत्मनिर्भर युवा, समाजक सबसं पैघ शक्ति होइ छथिन।
हँ आत्मनिर्भर व्यक्ति केबल अपन जीवन नहि सुधरैत छै बल्कि न्याय लोक सब लेल सेहो प्रेरणा बनैत छै।
हमरा विश्वास ऐ जे भविष्य ओहि युवक सभक होइत छै। जे मेहनत कौशल आ सकारात्मक सोच के अपन जीवनक आधार बना
अबसरक प्रतीक्षा करबाक बजाय स्वयंके अबसरक योग्य बनाइनस सफलतापूर्ण कदम छै।
सही कहलिअइ रोजगार केबल आजीविक साधन नै बल्कि सपनाक साकार करबाक माध्यम छै आ निरन्तर मेहनत से आत्मविश्वास से प्रत्येक युवा अपन लक्ष्य अवश्य प्राप्त कै सकैत अछी।
बिलकुल रोजगारक चर्चा करैत समयक महत्वपूर्ण बात ई सेहो छै। जे प्रत्येक व्यक्ति के अपन रुचि आ क्षमता अनुसार क्षेत्र चुनबाक प्रयास करबाक चाही।
किएकि जे व्यक्ति अपन मनपसन्द क्षेत्रमे काज करैत छै त ओकर प्रदर्शन आ सन्तुष्टि दुनू बढ़ैत छै।
सही कहलियै, केवल वेतन देखीके क्षेत्र चुननाइ हमेशा सही निर्णय नही होइत छै।
सच कहू त बहुत रास युवा समाजक हं हम दबाबमे एहन क्षेत्र चुनी लै छथी आ जाहीमे हुनकर रुचि नही रहैन।
हँ एहन स्थितिमे सफलता प्राप्त करनाइ कठिन जाइत छै।
काल्हिये हम एक इंजीनियरिंग कहानी पढ़लियौ जे बादमे अपन रुचि के कारण शिक्षक बनी गेला।
ई दर्शाबैत छै जे सच्ची सफलता ओही क्षेत्र में भेटैत छै। जतय मनसं काज कयल जाइ।
हमरा लगै छै जे रोजगार केबल धन कमाबैके साधन नै बल्कि समाजमे योगदान देबाक अवसर सेहो छै।
ई डॉक्टर, शिक्षक, किसान, इंजीनियर आ व्यवसायी सब अपन अपन क्षेत्र में समाजक विकास में से योगदान दैत छथिन।
सच कहु त कोनो काज छोट या पेग नै होइ छै।
हं बिलकुल सही बात छै। प्रत्येक ईमानदारी काज सम्मानक योग्य होइत छै। आ समाजक लेल उपयोगी होइत छै।
काल्हि हम एक विचार सुनलियो काजक कनी हमर विचार सुनि लिऔ, काजकक मूल्य ओकर आकार से नै बल्कि ओकर प्रभाव सं तय होइत
बिलकुल-बिलकुल, सच कहू त बहुत लोग अवसरक प्रतीक्षा करत